पो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, ठीकु अयो चंचल भेण?
जी जी बिल्कुल '
ऐं बििटु कीअं आहे?
हु बि बिल्कुल ठीकु आ।
पेपर वेपर थीया थीया हाण रिलेक्सड हूंदी
हा हाण बिल्कुल फ्री आहे, बसि रिज़ल्ट अची वञे। सेशन स्टार्ट थे पयो।
कॾहिं स्टार्ट थींदो?
हम्म जॾहिं रिज़ल्ट अची इंदो, इन खां पोइ ई वरी थींदो।
त महनो खनि लॻी वेंदो रिज़ल्ट विज़ल्ट अचण में। च्छा-च्छा ॿियो मींहु वींहु पएवे थो तांजे पासे?
अॼु शाम जो थोरी हल्की बूंदा बांदी थे पई पर मतिलबु हुअं मींंह न पयो आ। पंरीय तंरीय पे पयो।
अच्छा, अच्छा त पो तां स्कूटी ते चक्कर लॻाइण न वया हूंदा मींहुं पयो पे त।
हा
उ - - तांखे रोज़ आदत आए न, सही कंदा आहियो थोङो मूडस्। सुठो थींदो आए ॿाहिर जी आबोहवा में घुमी फिरी माण्हू अचे तो।
ॿियोछ मज़ो बि ईंदो आह थोङो सो घुमी ईंदा आहियूं, हवा बि खाई ईं कंदा आहियूं हिन टाइम थोङो धूल मिट्टी वधीक ऊंदी आह, त घरु अची करे बिल्कुल फेस धूल मिट्टी सां भरिजी वेंदो आ। पर, कोई ॻाल्हि न धोल मिट्टी आह पेंजी इ आ।
पेंजी पेंजे मुल्क जी आ, त उ त्हां हेलमेट त ॿई जणा पाईंदा हूंदा न हुनजो कांच हेठ करे लाइंदा कयो धूल न ईंद
न न दु हेलमेट त न पाईंदी अयां। आहे मोटि विच में रूल्स सुया न न असांजे हेॾे ॾाढा घटि थींदा अनि।
अच्छा कैमरा लॻिल अनि असांजे त हर कुंड कुड़च में।
हा हा तांज ओॾे वधीक इ सभु थींदो आ, हेॾे थोङो घटि आ जॾहिं। उन्हनि जो मनु कंदो आह न जहिड़ी पुलिस वारन जो - -
ह
तॾहिं उ रस्ते ते बीहु रंदा अनि चैकिंग करण लाए।
हम्म
हम्म तडे भला! असांजे हिते ट्रेफिक सिग्नल वग़ैरह सिग्नल लाइड्स वाइड्स बि न अहनि नंढरो शहर आ।
प ओचितो वरी पकिड़े रखन त। पो त लॻंदो आह, न की भई हुजे पाण वटि हेलमेट न त पंज सौ रुप - -
हैेलमेट आहे पर जीअं ह न जीअं मौसम सुठो आ ह न त न मन कंदो आए पाएंण जो, जॾहिं उस्स हूंदी आ न पो मां पाए वठदी आयां।
हा हा, पो के महिल पुलिस ओचतो अची वञे त।
कोई ॻाल् न, न वध - - करे छा कंदा, भिआरदा, हू हूअ बि जं छा कंदा आहिन, या त हू कैमरे वारनि खे बीहारींदा आहिन, जेका बाइकर्स हूंदा आहिन।
हा।
और छोकिरियुनि खे तॾहिं भियारे सघनि था। जॾहिं कोई लेडी उ हुजे। लेडी कॉन्स्टेबल हुननि सां गॾु हुजे। तॾहिं भियारे सघनि था, न त न भियारींदा आहिन। मतिलबु अगरि कोई जेंट्स आ, हुन सां गॾु बि कोई लेडी आ त न भिआरींदा।
अच्छा अच्छा, न इहो हर हंधु आ या तव्हांजे पासे जा ईअं कंदा आहिनि?
असांजे हेॾे त हीअं आहे, बाक़ी न ख़बर आ।
ह हा हा मां चअ इंये किथे रूल थव मर्द औरत सभिन लाए साॻियो ई आहे।
न अगरि कोई लेडी कॉन्स्टेबल हूंदी आ गॾु, पो छोकिरियुनि खे बि भिहारीदा आहिन। हा अगर न आहे पो न बिहारदा आहिन।
पो त छोकिरियूं फ़ायदो खणंदीयुं हूंदियूं।
फ़ाइदो छा बस हे आ कि ह् हेॾे न आहिन एतिरा रूल्स त माण्हू नथो पाए ऐं विच में थी वियो हुयो कि हेलमेट न पाईंदो त पेट्रोल न मिलदो करे करे।
हा।
पो पाइणो पयंदो हुयो, पो पाए करे वेंंदा हुआसीं।
हम्म हम्म, कल्ह मां डेंटिस्ट वटि पंहिंजो ट्रीटमेंट करा आयसि रूट् कनाल त थियल हुई, कैपिंग गलत हाणे रखी, त वरी सुभाणे वरी ॿीहर वञिणो आहे। हित सुठा डेंटिस्ट मिलण बि वधीक ई मुश्किल आहे। त डंदनि में न मां पहिरीं सौंफ़ सौंफ वग़ैरह वधीक चबाईंदी हुअसि त उहो उहे ई फासी पिया आहिन। त हाणे मूंखे वरी डेंटिस्ट चयईं कि सौंफ ड्राय फ्रूट त ॾदनि लाइ तमामु ख़राब आहिन। सौफ़ जीरो नथो निकिरे त ब्रश करियो तां। हाणे हर मील खां पो माण्हू अगर सौंफ़ खाए थो, त हर मील खां पोए ब्रश करणु ज़रूरी ज़रूरी थो थी वञे। त एतिरी त केयर थिए नथी न पाण, पाण किथे कंदा आहियूं पंहिंजी केयर। ऐं चए थो टिनि मीलन खां पोइ तव्हां लूण पाणी जी गुरङी करयो। को गुनगुने पाणी में ल्युक वार्मं हुझे। त मां चयो लूण पाणी जी गुरड़ियूं बि नथियूं पुॼन एतिरो केर थो करे! केर चवंदो आ, सन्हड़ो थियण लाए तव्हां उ जांण जो पाणी पियो, सौंफ़ जो, जीरे जो पाणी पियो, उहे तक त असां पंहिंजे ला ए कंदा कान आहयूं, बाक़ी की ॾंदनि लाए ऐं हुन लाइ हुन लाइ पर ॾिसो जॾहिं सूर तो थे ख़राब तो थिए ॾंदु त पोइ प्रॉब्लम एतिरो सूर एतिरो थींदो आहे। पर परमानेंट शेइ त परमानेंट आहे, उनजो त कोई आर्टिफिशल ॾंद बुअ कॉम्प्रोमाइज़ कयलु न ओहिड़ो, मज़ो ईंदो आहे। कि भई नकली ॾंद सा खाऊ पिया। पर मजबूरी में माण्हूं छा करें। अखियनि खें चश्मा था, लॻी वञनि अॼुकल्हु। त ऊहो पहिंरी खिलण जी आवाज़ जहिडी जोति त काने। ॾंदनिव कुझु थीं वञे वरी मोबाइल त माण्हुनि खे ॿोड़ो था, ठाहे रखनि अॼुकल्हु ईयरफ़ोनु जो वाहे पो एतिरो वधीक थी, वियो आहे।
वरी कनि में हेतिरा क़लाक फ़ोनु पकिड़े पकिड़े हथु, ॿि सूर थिए थो, कनि बि गरमु थींदा आहिनि, त इयरफ़ेनु वरी सुविधा पहुचाएं। थी त उहो ईं हिन लाइ, माण्हूं करें वठे थो।
हा, पर हर शेइ, जो न थोरो लिमीटेशन हुजे़
बि आहे, फाइदों बि आहे, न हर शेइ जो
सभु शेइ लंबे लंबे टाइम ताई, असां रखी वेठा हूं, त पोइ ठीकु कोन्हे त इन करें ईं लॻंदो आ, भई परमानेंट शेइ परमानेंट ई आ अखियनि ते चश्मों ॾिसो मोटो मोटो त लॻी वञे, असांखे त काॅले ज जे टाइम खां पढ़ाई, जे महल ई लॻी वियो हुओ। पर सुठो कोन मुहिंजी नंढी धीउ खे बि लॻी वियो आहे, पाइणु जी कोन कंदी आ त नंबरु पो वधी वियो थसि
असांखे बि लॻियलु आ चश्मों
हा त, पाइण जी क लॼ ईंदी अथसि पाइण जी न कंदी आ त पोइ हाणे नंबर वधियो तसि, त मां चवंदी आहियां ईअं न करु हिनखे त, ऑप्टिकल वारे बि चई की चश्मे में स्मार्ट लॻंदीअं, जेको चश्मों पाईं हू लकी थींदो आ, त हिनखे ह ह ह खिलण जी आवाज़ हिन खे चट ॿधी करें, सम्झाइण जी कोशिश कईं त चए थी, अंकल मां वॾी थी करे, लेसिक लेजर कराए वठंदमि न चश्मों नथो वणे मुहिंजे फेस ते
हा न त ऐतिरा प्यारा प्यारा, फ्रेम ईंदा हिनि जीअं असां बि ऐतिरा सुठा बिल्कुलु फैंसी फ्रेम्स वरितिया हिनि त हाणे हुनखे पाइणु में बुरो बि न लॻंदो आ न
हिकिड़ो- हिकिड़ो फ्रेमु पंज-सते हजार, जो वठी ॾिनो तई हिनजे पिणसु हिनखे पर चइदी आ न मां चश्मिश नथी, सुठी लॻा त हुनखे खबर थव आप्टिकल वारो छा थो, चए कि ॾिसु तो लेसिक लेजर तां चओ था, वॾो थीं करें वॾा थीं, करें कराईंदा।
रिस्की आ।
त रिस्की आ हुनमें बि ॿिनि टिन सालनि खां पोइ वरी चश्मों लॻी वेंदो आ ऐं अखियुनि जो कहिं कहिं महिल, हिकु परसेंट चांस अहिड़ो थींदो आहे, की अखियुनि जी जोति त पो हली वेंदी आ, चउ ॾाढो घटि हिकु पर्सेनट थींदो आ, पर कहिड़ी खबर तव्हां हुन हिक पर्सेेंट में अची वञो त?
उहो ई त।
ऊंअ चई कोन थींदो आ नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट कामयाब आहे, नाईंन्टी नाइनु पोइंट नाइनु अहिड़ो बि चई, पर चईं वरी बि कहिड़ी खबर? ऐं वॾा वॾा हीरो हिरोइन आहिनि, उन्हनि खे पैसनि जी कमी कोन्हे उहे बि कराए था सघनि, पर उहे बि न कराईंदा आहिनि। छाकाणि त रिस्क हूंदो आ, उहो बि चश्मो पाए घुमंदा आहिनि। त कोई तव्हां शर्म लिहाजु न कयो, लॻाए घुमो। ऐं अगरि एतिरो तव त कॉन्टेक्ट लेंस वठी वठिजो
हा लैेंस बैटर ऑप्शन आ।
हा! की जॾहिं वञिणो आ माण्हू हथ धोई लॻाया, पो लाहे रखिया।
हा बसि लैन्स केयरु वधीक रखणी पवंदी आ, ॾाढो हुनखे हाइजीन्स आ। ॾाढो प्रोपर्ली मतलबु थोड़ो बि अगरि हुनमें हिकु कण बि हूंदो न कंहिं बि शइ जो त हू ॾाढो इरीटेट कंदो आ, अखियूं लालु थी वेंदियूं आहिनि, बिल्कुलु।
पहिरी लॻाईंदी हुअसि त अखियूं ॻाढ़ियूं थी वियूं आहिनि।
हा हुनखे हूअं बि अठ कलाक खां वधीक न लॻाइणो घुर्जे।
इहो चवंदा आहिनि, पर मां ॾिसंदी आहियां ही जेका मॉडल्स आहिनि या मुंहिंजे सॉट त मां हिकिड़ी आ। इंस्टा ते चङा फॉलोवर्स तस, भावना मयानी नालो आ, आगरे जी आ। मुंहिंजे हस्बैंड जी पुफीअ जी धीउ आहे। त उन उह त डेली में ई लॻाईंदी आ, ऐं आदत पए
प्रॉब्लम न आहे हुनखे लॻाइण में असां बि लॻाईंदा आहियूं, ऑलमोस्ट पर हेअ आ की हुनसां अखियूं थोड़ी इरिटेट थींदियूं आहिनि। हुननि लाइ छा आहे वरी ड्रॉप्स हूंदी आहिनि, हू हमेशह पाण सां गॾु रखणी पवंदी आ। छोकी ड्राए आइज थियण लॻंदी आ।
अच्छा लेंस जे मथां हूअ विझी छॾिजे।
हा उ ड्रॉप्स विझदा रहणो पवंदो आ, छोकी आइस बिल्कुलु ड्राए थियण लॻंदियूं आहिनि। त हुनखे विझण सां वरी थोड़ो आरामु लॻंदो आ, बाकी लेंस आहे हेतिरी वधीक कोई प्रॉब्लम न आहे, बसि सुठी ब्रांड जो हूंदो आहे त कोई दिक्कत न हूंदी आहे ॾाढा सा सन्हा हूंदा आहिनि न।
हा हा उह ई उहेई प्रोस ड कॉन्स त आहिनि न, आर्टिफिशल आर्टिफिशल आहे। पर वरी बि हवन कुंड ते हिकिड़ी छोकिरी वेठी हुई हुनजे की न गर्माहट हुनजी मिली त लेंस चिंबड़ी विया अखियुनि में आंसू सदा लाइ अंधी थी वई। इहो बि न्यूज में चङो आयो की पो हीट खां परे रहिजे। हीअ लैं
हुनजा ॾाढी सारा
केयर करणी आ।
तव्हांखे हे सभु ध्यानु रखिणो आ, त त ठीकु आ। जीअं तव्हां ध्यानु न रखंदो, छोकी ॾाढा सन्हा हूंदा आहिनि न ॾाढा सन्हा हूंदा आहिनि।
हा पहिरीं मुंहिंजा शुरू वारा मोटा पर हीअ त बिल्कुलु जीअं मोड़ीस मुड़ी वेंदा आहिनि, ट्रांसपेरेंट जेल जहिड़ा।
जेका थुल्हा हूंदा आहिनि न त हुन सां बि वरी हे आ न अखियुनि में जीअं असांजी जेकी आईलैंड हूंदी आ न हुनमें आइज में हो अची वेंदी आ गैप ई अची वेंदी आ, ॿिन्हिनि जे विच में।
अच्छा अच्छा
हा हिन लाइ हाणे सन्हा लेंस ठहंदा आहिनि, पर हीअ आ की हुनजो ध्यानु रखिणो पवंदो पर जीअं फेसवॉश नथा करे सघो था, लेंस लॻायल आहियो त, तव्हां सुम्ही नथा सघो लेंस लॻाए करे।
जी जी जी माण्हू रोअंदा आहिनि, कुछ एंटी सीन अची वञे, त पो लेंस निकिरंदा कान्हनि छा अखियुनि मां? उहे बि त अच्छा, तव्हां लेंस पाए करे ॾिठो आ माण्हू रोअंदा बि आहिनि इमोश ओ सीन अची वेंदा आहे त त लॻल न ऐं मुंहिंजी हिकड़ी साइड़ी चवंदी, मां त हिकु ॿ कलाक सुम्ही रहंदी आहियां पाए करे बॉशन लॉम जा हुनजा हुवसि।
हा हे हे हिकु गलति आहे की सुम्हणो न खुजे छोकी लेंस में हे क्लीअर इंस्ट्रक्शन्स हूंदा आहिनि की भईया लेंस पाए करे न सुम्हों।
न त अंदरि घुसी वेंदा आहिनि, अखियुनि जे बि मथां खां।
हा थी सघ दो आ, हिकु छोकिरी हुनखे न आइज में ॾाढी इरीटेशन थे पई, उह ध्यानु न ॾींदी हुई मतलबु हुनखे पाइण जो ॾाढो शौकु हुयो, त खूब लेंस लॻाईंदी हुई पर ध्यानु न ॾींदी हुई वरी हिकु भेरो कुछ त हुन पंहिंजे आइस जो हो करायो, त अलाए केतिरा सारा लेंस हुन जे अखियुनि जे अंदरो निकिता।
अच्छा! तो अंदरि चुंबड़ी घुसी त घुसी वियो हुअसि छा? लेंस उनजे
हा इलाही इलाही लेंस हुयव हुनजे अखियुनि जे अंदरि मतिलबु पुठिते खां निकिता।
त हुनखे सूरु थियो छा तॾहिं वई छा डॉक्टर वटि? त माॻे कीअं
पर ही गाल्हि मु मूंखे सम्झ में न आई, कि मतिलबु हेतिरे टाइम खां हेतिरा लेंस तुंहिंजा गाइब थी विया तुंहिंजी अख युनि जे अंदरि ई अंदरि तोखे खबर ई न पई ईअं कीअं?
वाइड़ी हुई सफा ईअं केरु कंदो आ, अखियुनि सां गॾु खिलवाड़ अॻुमें ई लेंस पाइण जी जरूरत आ, पो केयरु नथा करो त अंधा ई न थी वेंदा पो,
ॿियो छा? त हर शइ जो इहोइ